हलो
लाल जय
जय झू जय झूलेलाल, जय झूलेलाल किथां था ॻाल्हायो?
जहिड़ो असां आगरा मां था ॻाल्हायूं।
हा आगरा, सुठो शहर आह न आगरा
हा, तहां किथां पिया ॻाल्हायो?
असां राजस्थान जयपुर मां तव्हांजे पासे में ही
अच्छ, अच्छा, अच्छा
हा चईं पंजे किलाक जो रस्तो आह न आगरा।
अच्छा, अच्छा पोइ जयपुर वेंदा हूंदा न साईं जी दरबार में।
हा संत टेऊंराम जी दरबार आह, झूलेलाल जो मंदिर आह सभिनी पासे वेंदा आहियूं असां। हरिओम जो सत्संग बि कंदा आहियूं असां हरी हरिओम जो सत्संग ॿुधंदा आहियूं कंदा ब आहियूं।
अच्छा, अच्छा नाम वतल हूंदव कंहिंजो नाम वतल थव?
असांजो श्याम भ भगवान आहिन। गीता भॻवान जो गुरू आहिनि न असांजो नाम दान कुछ न हूंदो आह। बाक़ी असां वेंदा सभिनी में आहियूं हा, हा, हा असां ब्रह्म ज्ञान में वेंदा आहियूं असांखे नाम मिलियल आह गुरू अ जो शुकराना शुक कुराना आहे मुस्कराना हा, बस।
अच्छा असांजो त खैर साईं टेऊंराम गुरू आहे।
हा, हा सुठी ॻाल्हि आह, संत टेऊंराम बि पंहिंजी जॻह त गुरू ॾिसो सभु पंहिंजी जॻह ते सुठा आहिनि चाहे झूलेलाल जो ॿियो स संत
चार अलॻि अलॻि आहिनि लेकिन जेका ज्ञान आहे उहो हिकिड़ो हीअं आह सभिनी जो
हु पर जेको ब्रह्म ज्ञान थव न जेको हरिओम जो सत्संग आह हुन सां मन मन जी सॼी सफ़ाई थी थे मन असांजो सॼो ॾींहुं ग़लति विर्तुन में ग़लत ख़्यालनि में हिननि में पियोए थो भिटके पर असांखे गुरूअ अंदरां हेड़ो शांत करे छॾियो आह जो असां पंहिंजे मन सां पंहिंजे मन जे अंदरु विचार जेके हूंदा आहिनि सुठा संकल्प कंदा आहियूं।
न असां बि असां बि ॿुधियो आह, मुंहिंजी ॾेराणी ॿुधंदियूं आहिनि हीअं सत्संग वेंदियूं आहिनि। पर असां असांजो हा साईं टेऊंराम जो नामधान वतलु आह। हुनमें हा, हा, हा हुनयो हाणे चालीहो पियो हले। त असां उ उणवीह त उणिवीह तारीख़ ताहिं चालीहो ख़तमु आह, वेंदा आहियूं सत्स त्संग ते सुठो ज्ञान आह, ॾिसो ज्ञान त सभिनी जो
सभिनी खें जा हा, हा, हा, हा, मां बि वेंदी आहियां न संत टेऊंराम दरबार असांजे भरसां ई आह बनी परख में उते सत्संग मोनू संत ईंदा आहिन हुते मां भॼन बि गाईंदी आयां हाँ हाणे भॼनन जी उव किय उं अंताक्षरी हुन में मां फस्ट आई अस भजनन में
हा, हा ॿियो घणा ॿार थव ताखें
मूंखे हिकड़ो छोकिरो ॿ छोकिरियूं, छोकिरियूं ॿई शादी कयल आहिन, छोकिरिय हा पोटो बि आह पंद्रहें साले जो।
न, न असां त असांजो त अञा अठावीहो जो आहे छोकिरो। अञा ताईं मतलब हेड़ी कोई, छोकिरियूं ॾिसूं वयां मिलन किथे थी छोकिरियूं।
न, न अॼु कल जो टाइम ॾिसां तॾहिं त चवां थी न ॿारनि खे हेड़ियूं ॻाल्हियूं सुठ सु, सुठ्यूं ॿुधायो जीएं ॿाहर मन न भटके। छोकरिन में ॾिसो अटक्यो पयो आ, संग बि सुठो करण खपे, दोस्त त, साहड़ियूं बि सुठा हुअण खपन।
न असांजो त ख़ैरु बिजनेस आहे, सुभू जो वञन, रात जो अचन, टाइम ई नथन इहे ॻाल्हियूं करण ला।
ॾिसो संडे- संडे त आहे न, फ्री ॾींह।
हा, न- न असांजी छुट्टी न थींदी आ, थींदी आ पैंजे मन सां आहे, असां कयूं त ठीक आ, न कयूं त कोई ॻाल्ह कान्हें।
हा, सुठी ॻाल्ह आ, तहांजा ॿार सुठा एन, न त अॼ जी जनरेशन जेका का ए अॼ जा जेके ॿार एन, अॼकल्ह जा त संग बि अहिड़ो ता कन, दोस्त साहिड़ियूं अहिड़ा ता रखन, त ॾिसो केॾयूं परेशानयूं एन।
असांजा कोन्हन एड़ा ॿार, ॿई छोकरा आहिन मूंखे छोकरियूं आहिन कोन। खैर असांजा ॿार, अंञा ताईं त एड़ा कोन्हन, हा दुकान ते वञन, सुभूह जो सतें बजे वञन, रात जो, यारहें बजे अचन, ॾींहं जो अचन टीं चईं बजे, कलाक में सिनान पाणी कई, रोटी खाधी, अईं भॼा।
हा हा, त घर में रोटी पाणी बि त, हैेल्दी, हैल्दी रोटी ठाइ।
हा, न न ईअं त हैल्दी आ, रोटी पाणी सुठो आ असांजो।
हा हा, हा हा
न त तां केड़े मतलब हा, त असां असां त उतराधी आयूं सखर जा।
अच्छा, असांजा साहुरा रांणी रांणीपुर जा एन।
रांणीपुर जा, अच्छा अच्छा, उओ इलाही सिंधयुन में मां त त हा, न मां त, कॾहिं एड़यूं मां ॿुधयो ई नांहे, राणीपुर बि न ॿुधो आ। अॼ ॿुधां पई तहांजे मुंह मां।
सुठो न पाण, रांणीपुर दर् असांजा साहुरा राणीपुर ऐं दराजन जा, ईंएं चवंदा हुआ, असांजा पेका एन मैरापुर जा।
अच्छा, त जयपुर में केड़ी जगह ते आयो तहां?
असां बनीं पारक में।
बनीं पारक। अच्छा अच्छा, मिनां मुंजा, मुंजी हा मुंजी सस जी भेण बि रहंदीही, हाणे त ॿई गुज़ारेवया वेचारा, सस सहुरो मुंजी भेंण भेंणियो मुंजी सस जो।
हा हा, हा हा
गो गोविंद नगर में, ईअंई हुआ गोविंद नगर में शायद
उहे त ॾाढो, हितां खां ॾाढो परे आ, गोबिंद नंगर।
हां, अगरवाल फार्म वग़ैरा ॾिठो आ, मुंजी भेण बि पहिरीं रहंदीही, पर हाणे उहा आगरे ई अची वई।
हा हा, इहे सभ शयूं परे एन, असांजो बिल्कुल स्टेशन जे पासे में ईं घर आ। आई, टी, आई जे पुठयां ई असांजो घर आ, बनीपारक में, इहे पोश एरिया चइबी आ, वॾा जेके हूंदा एन न। पैसे वैसे वारा मांण्हूं, उहो हिन एरिया में रहंदा एन, हिते हू, हू कॉलोनी आहे, पर सिंधी कॉलोनी हिकड़ी थींदी आ न, लो लोग क्लास, जीअं कंवर नंगर आ, इहे सभ ॾाढा घट अहिन हेठ ते, हिन एरिया में पोष माना पोष एरिया, चवंदा ऐन हिनखे, हिन में सुठा वॾा वॾा पैसे वारा माण्हूं रहंदा एन।
अच्छा, हा त तहां रिच हूंदा न तॾहिं ता ॻाल्हि कयो न हेड़ी, हा न?
न भाई, हिते एरिया बि एड़ी आ न, असां त खुद
आ न न, हा न, मां सम्झी वयम, हाणे सु ॾिसो सुठी कॉलोनी में उहोई रही तो सघो जेको पैसे वारो हूंदो, बाक़ी मीडियम परिवार जा वेचारा त हू चेंदा न, भई असां एत पींदा वेइ रह हा न, त छा बिजनेस आ तांजो मतिलबु भैया जो छा बिज नेस आ।
हा असांजा भईया, उहे भॻवान खे प्यारा थी विया आहिनि बाक़ी मुंहिंजो पुटु आ उहो पंहिंजो कम अथसि प्रोपर्टीअ जो।
अच्छा अच्छा, अच्छा मतिलबु उ भैया कोन आहिनि ह न।
न न हुननि खे नव सालु हा त चऐ हो असांय मुंहिंजो पुटु वॾो आ न, पुटु हुनखे ख़ुदि पुटु आ पंद्रहें साले जो, मूंखे पोटो आ न पंद्रहें साले जो।
अच्छा ही डीपी पियल आ ही तव्हांजी आ।
जी
डीपी पियल आ तांजी फोटू पियल आए पोटे सां पियल हूंदव न।
हा हा मुंहिंजे पोटे सा आहे न उहो मुंहिंजो पोटो आ।
अच्छा अच्छा
हा, हा हा।
न असांखे असां हा हा हा हा हा हा मां समझी वियम न तां चओ ता न पोटो आ मुंहिंजो, हा हा न असांखे बि कंफ्रेशनरी आ होलसेल जी।
हा हा हू हू असांय बस इहो ई कमु आ प्रोपर्टीअ जो मकान वकान विकरण ॾियण वठणु कंहिंखे ठाहिराय ॾियण इहे असांजा पोष एरिया में, असां प्रो हा प्रोपर्टी डीलर आ हा हा हा।
अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा, ॿियो अचो आगरे घुम, हा हा हा
वकील जो घर आ हेॾे महात्मा गांधी हॉस्पिटल आ वॾी जयपुर में हुननि जो जेको ओनर आ उहो हुनजे त बि असांजे बिल्कुल साम्हूं ई आ ऐं डॉक्टर रायसिंघाणीआ ॾ अ ॾधन जो मति तबु उहो बि सभु सभु माना वॾा वॾा सुठा माण्हू वे असांजे आस पास में आहिनि।
अच्छा अच्छा अच्छा जयपुर में छोकिरी कोननि?
छोकिरियूं ॾिसो, हिकु ॻाल्हि ॿुधायां छोकिरियुनि जी कमी ई कान्हे का पर अॼुकल्ह जेके छोकिरियुनि जी थिंकिंग आ न जेका जेका सोच आ न उहा ॾाढी
हा, इया इया ई प्रॉब्लम आ ॿार ॾकनि ता, शादी करण में ई ॾक ॾकनि ता ॾिसो ता न हियर ताज़ो ताज़ो केस थी वियो एॾो, बनीअ जो छोकिरो सगाई कयल ॾिसो मारे छॾियईं छोकिरीअ।
हा उवोइ आ न छोकिरियुनि जी थिंकिंग जेका आए हुव ॾाॾी पावरफुल आ उहा बि छोकिरियूं चवन तियूं भी असां पेरनि ते बी बीठल आहियूं त असांखे घर बि सुठो हुजे असांखे अचण सां गाॾी बि खपे असांखे पैसो बि खपे, बैंक बैलेंस हुजे असां फ्री हुजऊं फ्री कपिड़ा लटा पायूं अॼु जे ज़माने हिसाब सां त ॾिसो छोकिरियूं ईंदियूं त पंहिंजो घर ठाहींदियूं पर छोकिरियूं जेके इ जेके डिमांड तियूं रखनि न उहा उहा अॼु जे टाइम में ग़लति ॻाल्हि आ।
ग़लत त आहे पर ॾिसो अ न जेतिरो थी सघे ॿारनि खे फ्री छॾजे, ज़ाल मुड़ुसु पाण में खूश रंहनि, अॼु मुंहिंजो ख़्याल त इएं ई आ की ॿई ससु सहुरनि खां नुंह पुट अलॻि ई रहनि त बढ़िया आए, ससु सहुरा पंहिंजी लाइफ जीअनि सही ॿुधाया मां तव्हांखे। मुंहिंजी त सोच ऐड़ी आ।
हा। पर ॾिसो सभिन जी सोच हा।
सां चइजे पुटनि खे भईया तहां पंहिंजी गृहस्थी अलॻि कयो तव्हांजी ज़ाल जहिं में खुश हुजे उहो कम कयो तहां, हा न न घर में झगड़ा थियनि न कोई ॻाल्हि वधे अग् अॻिया़ पांण घटि में घटि असांजी न कंदी त मुड़ुसई त कंदी न
ॾिसो चवां थी न अॼु -अॼु जी जनरेशन बि छा, पर जेके वॾा हिनि न उहे बि पांजी सोच खे चेंज कनि मतिलबु मतिलब मटिन हे जेके
बसि हा इह्या ॻाल्हि सही चई तहां भई पंहिंजी हा
सोच मटींदा न वॾा सोच मटींदा त नंढनि ते बि फ़र्क़ु पवंदो, उहे चवंदा असांजा माइट्र असांखे फिरी छॾियो आ त असां हाणे
हा जे हा जेके न मट मटे सघन, न ॾिसो मटण वारा तहिखां पो बि घर में थींदो तव कलेश कोई न कोई बहानो वठी ॾिसो अॼुकल्ह जी छोकि छोकिरियूं चाहिनि तियूं, भई असां ऐॾी फैमिलीअ जी शेवा न कयूं त घटि में घटि हेॾी फैमिलीअ जी शेवा न कंदीअ त पंहिंजे घोट जी त कंदीअ न
घोट जी कंदी पर उन्ह ॾिसो छोकिरियुन जो जेको सोचिनि थियूं उहो नथियूं सोचनि के हिननि जी जेका उमिर आ एज जेका बि आहे उ उहा उमिरि असांजी बि त ईंदी, कुछु समय असां बि रहंदासीं असां बि उन
हा नथियूं सोचनि न इह्यो -इह्यो नथियूं सोचनि नथियूं सोचनि तॾहिं त अॼु दुख वधीक थी या इनि पो ॾिसो नवां नंढा नंढा ॿार बीमार पिया इनि अॼु अॼुकल, अॼु कहिखे ही लर न नज़र घटि थी वई आ, कंहिंजे कुछ अॼु असां एॾा वॾा थी विया आहियूं इक्यावन ॿावन सालें या चश्म मो अञां ताईं न लॻायो आ अखियुनि ते असां सही ॿुधाया़व मां तहांखे हा पर इह्ये अॼुकल्ह जा ॿार ॾिसु नंढा -नंढा केयर करे कोन थियूं सघनि पाले सघनि कोन थियूं ॿारनि खे त पो उन्हे हिसाब सां वरी ॿार बि बीमार आहिनि ॾिसो ऐं वॾनि जी छाया में रहनि तियूं, त पो ॿार बि मस्तु तंदुरुस्तु लॻा पिया हिनि।
हा हा, सच्ची ॻाल्हि आ सच्ची ॻाल्हि आ।
न इह्य ॻाल्हि आहे ना हे पर नथियूं मंञंनि भईया तव्हां ख़ुशि रहो पंहिंजे घोट सां ख़ुशि रहो तहां पंहिंजे घो मुंजा असांजे पुट्रनि खे सुखी रखो बसि ॿियो कुछु
ह हा हा सच्ची ॻाल्हि आ सच्ची ॻाल्हि आ। ॾिसो हा, बिल्कुलु सही ॻाल्हि आ ॾिसो तव्हांजा।
और वधीक ॾिसो अगरि असांखां नथी थिए असांजे दुख में नथियूं कमु अचनि त नौकर ॾेर वेठा हिनि, अचे रोटी वारी ठाहे वंञें, अचे कमु करे वंञें असांजो ॿियो छा कंदी पोड़नि - पोड़युनि जी शेवा हीअं थी वेंदी।
हा हा। ॾहे मिन्टें में पंहिंजा, हा हा हा। बिल्कुलु सही ॻाल्हि ता चओ।
ॾह मिंट, ॾह मिन्ट में कटिजी वेंदो फोन।
हा ॾहें, उहो विच में मुंजो कंहिंजो फोन पियो अचे केतें जीअं तव्हां। प्यारा ॻाल्हायो ता, तीअं कोई अहिड़ी प्यारी हूंदी जेका मुखे कॉल पई करे त मां उन
हा, न न तहांजो ॻाल्हाइण मुख खे वणिंयो ॾाढो, भईया वॾा आहियो असांखां असांखां वॾा ही आहियो त तहांजो ज्ञान बि सुठो लॻो।
हा ज्ञान बि असां त ॾिसो बचपन खां नंढे खांई माइट्रनि असांखे संस्कार अहिड़ा सुठा विधाइन ॻाल्हाइणु धीरे प्यार सां, अंउं मुंजी आदत कहिणी बि आहे न मां पांजे कंहिंखे बि घुरजंदी आहिया नए माण्हूं सां चवंदी आहियान हलो कहिड़ो हाल तव प्यारा त मां प्यारा ई चवंदी आहियां सालनि खां वठी। सत्संग में बि सेखारनि था भले पर मुंहिंजो नेचर माना भॻवानु ईअं ठाहियो आ, कुदरती जौली नेचर आ मुंहिंजो मुखे ईएं छूम माण्हू ईअ चेहिरे ते शिकंज खिल न, त उहे मुखे घटि वणंदा आहिनि।
उहो उहाई मुंहिंजो, मुंहिंजो नेचर बि अहिड़ो ई त, मां न ॻाल्हाईंदी आहियां अहिड़नि माण्हुनि सही न ॻालाईंदीय आयां, सही ॿुधाया मां त।
मूंखे लॻंदो आहे साम्हूं वारो बि ॾिसो मुखे लॻंदो आ साम्हूं वारो मुस्कराए त साईं खिले त सईं त हिकॾो मां इहो क्वेस्शन पंहिंजे सत्संग में दीदीअ सां कयो, कि दीदी भई साम्हूं वारो खिले कोन तो, भई कॾहिं मुस्कराहट न तसि। त चयईं, तूं इहो छो सोचिजें, हो खिले, तूं खिल ॾे।
हा, न ॾिसो अ असां, असां अगरि केखे ज्ञानु ॾियूं था कोई वठे त ठीकु आ, न वठे त बाबा हथु जोड़ियो।
हा, पोइ उन्हीअ मथां दीदीअ इहो बि सुठो ॿुधायो कि ज़रूरी थोरईआ, उहो खिले थो, हुनजे कोई मथे में सूर हुजे, हुनजे मन में कुछु कुछु ॻल्हि हलंदी हुजे उहो कोई कोई पंहिंजो अहिड़े टेंशन सां वेठो हुजे हुनखे खिल न ईंदी, तूं हुनखे छा कंदीअं? तूं त मुस्कराहट ॾिनी न, तूं ॾिनी?
हा हा असां पंहिंजो, असां पंहिंजो कर्म कयो न, हाणे हू हुनजो कर्म आ न, हू। छा कहिड़ी सोच में वेठो आ विचारो? छा आहे, छा परेशानी आ उनखे? इहा न ख़बर आ न कंहिंजे मन जी, हा, कंहिंजे मन जी ईया ॻाल्हि न ख़बर आ न।
न न बिल्कुलु न। हम्म, हम्म।
हा भईया। अॼकल जा, हा ॿियो बढ़िया।